हँ खेनाई पिनाई अपन सबके तऽ अद्भुत होते अछि अपना मिथिलाके भोजन ने एहि सभके बारेमे तऽ हम चाहै छलहुँ जे मतलब हर चीज के एकटा अलग स्वाद छ आओर जे याद करऽ लए बैस जाउ तऽ लागत जेनाकि अपूर्व स्वाद छै मिथिलाके भोजनमे आ सभ जगह अपन मिथिलाके भोजनके प्रशंसा होइत छै कतेक रङंगके के लोक खेनाई तऽ दिनसँ दिन बढ़ियए रहल अछि
हमरा तऽ मिथिलाके भोजन सभचीज नीक लगैया आ सभके देखैत छियै अपन सभ हम मतलब जतय जे रहैया तिलकोर लगेने है केयो अरकोंच लगेने अछि
सख स ने
आड़ कोच जकरा नहि होइ छै पात अहाँ केना बनबैत छी अहाँके अबया आड़ कोचकक क्का बनबे ल आ ओकर जे स्वाद होइ छै हँ लेकिन ओकर ई छै ने जे बाहर रहै छै तऽ पात ओते नहि होइ छै त लोक काटि कचरी जेका बना क ओहो ह बहुत ह बहुत फायदेमंन्द छै ओ
हँ
प्लेटलेट बढ़ैत छै ओहिसँ
अच्छा मतलब बुझियौ जे अपना सबके पहिलुका लोक सब कते मतलब फायदा ते ने एते रोगसँ रक्षो होइ छै
हँ हँ हँ पटुआ साग कते ठंडा गर्मीके साग छै ओ
तो सभ कहै छ तस हँ तस मिटबै छै ने भरपूर आ आइ काल्हि तऽ लोक कहै छै तरबूजा रस पीबू ई करू लेकिन ईसभ चीज
लगे ने रहै छ त आ बाहर मे आ गाम मे जाइ छी त गाम मे सु खा क सेहो सुखा क सुखोत सेहो
हँ संग्रह क क बरसात के मौसम मे अपना सभ दिस त बेसी बाढ़ अबै छलैत
घाटा द क सेहो स्वादिष्ट होइ छै आ ओकरा जमाइन से छोंट दियऔ एकदम से जमाइन ललका मिरचाई सा परसँ अल्लू सन्ना बनाउ भात पटुआ साग आलू सना हे मिथिलाके भोजन हँ
हँ हर चीज बुझियौ ने हर चीजमे अपना सबके किछु ने किछु
बुआ जाड़ मे भाटा बथुआ भाटो बथुआके बहुत तरहसँ सभ सब तरहसँ बनबै छथिन अपन अपन ह
जानी नहि छै जगबै हह बथुए दऽ दियौ ओहि सङ्गे भट्टा जे छै से देनाइ ओ ओकरा स्वाद बढ़ाबै छै अपने सभके देखियौ जेना चोड़े के आटा भेलै सभ टाइम मे अपन चोड़े के आटा के बगआ के टाइम मे तरकारी से लऽ कऽ अपन मिथिला के पूजे ने देख डे पर चलू तऽ एकटा तरकारी लियअ एकटा किछ लियो आ पाहुने परक पहिने अबै छलखिन न तऽ छप्पन प्रकार लोक लगबै छै
हँ पहिले त बड् प्रेम भाव रहै छलै लोक के पहिले जे अप अपना सभ ओहिठाम दहलेज होइत छलैए आइ अंगना स ओ अंगना जाए लए त हमर माँ जी मतलब हमर दादीसभ कहै छलखिन है जे आब तऽ लोकके दलान भऽ गेलै अपन सभके घेरल बेरल तऽ अङ्गने अङ्गनेसँ कोइ पाहुन आयत तऽ पहिले तऽ नहि एेतै जे फोन कऽ कहबै आ कहि कऽ अबै पाहन तऽचा ने कहबै त सबक आंगन से सचार लाग जाय हूँ से सुनै छलियै त
नहि आबो नहि लगैत छलै ने जे सब सब के पाहुनके हेल्प एक दोसराके सहायता करै छलखिन हेँ किनको बनलो रहै छलै तैयो किनको
कोर त तिलकोर तयर देलोउ उपरस
चारि पाच रंग के तरुआ सब पाहुन पर के स्वागत आरो आ पचितो छेलै पचितो छेलै ने पहिने कतेक आब तऽ दूटा चारि टा लोक खाइये आ तकर बाद गैसके समस्या तऽ किछु
ऐं के जे भोजन छै से समय अनुकूल छै ने आब अहाँ के जाड़ अछि तऽ जाड़ मे बथुआ ओ गरम होइ छै पटुआ साग छै तऽ ओ ठंडा होइ छै छै आरिकोच अहाँके देखियौ बरसात मे खूब भेटत ओना ओहुना भेटै छै लेकिन बरसातमे कनि बेसी ओकर छै आ कियकि बरसात मे अहाँ देखै डेंगू तेंगू ई सब होइ छै आ ओहि टाइम मे प्लेलेट के जरूरत होइ छै टाइम देखियौ कहल जाइ छै जे कोनो चीज ने जतय जे बीमारी होइ छै ओकर आस पास ओहन तरहक वनस्पति भेटैत छै चाहे साग पात तरकारी
अपनासभके दिस जे खेनाइके अइ ठण्डा गरम दुनु के पर्धानता अय जे देखियो परसउतिये जहन होय छथिन तहन आदो गुड़ के विशेषता छेलेये आद गुड़ खाउ आ बटाइतो छलै हे आदगुड़ बुझियौ डांर मजगुत
देखियौ गूगल पर एकर तीसी के जेकरा अलसी कहल जाइ छै हिन्दी मे ओकर कतेक आब बता रहलै मड़ुआ आटांके अपना सब ओहिठाम तीसी के चटनी लोग हरदम खाय पहिले ओ कहे तीसी के चटनी खाइ छै किदन एकटा फकरा छलै धृत जीवन तीसीके तीमन लेकिन ओहि तीसी के देखियौ जे कते फायदामे हँ तऽ सभटा चीज एकटा जे छै से पौष्टिक छलैए
कहलहुँ जे उएह आदगुड़ आदगुड़ भऽ गेलै बच्चा के मतलब परसौती के मतलब बच्चा के दूध पियाबे दुआरे मसुरी दालि तऽ ई सभ चीज के छलैये अपना सबके मिथिलामे मतलब हर वर्ग के एखन एहिके लऽ कऽ एकटा छलै हर चीजमे एकटा अलगे स्वाद तऽ हर वर्ग के आ बूढ़ सूढ़ के बूढ़ सूढ़ के बूढ़ सूढ़के जे खेनाइ रोटीके अथि कऽ कऽ फुलकी बना कऽ कनि जेहन डाइजेशन होय अथि पाचन जेहन कमजोर लोक के भऽ जाइ छै तऽ ओहि हिसाबसँ अपन ओर बिड़ियाएके देखियौ कए रंगके अपना सभके एतय बीड़िया होइए
बथुआ के बिड़िया मेथी के बड़ बिड़िया
ई सब
खेसारी सागक बेरिया खेसारी साग आब तऽ कहे छै लोग जे नहि ई करे छै तैयो ओकर एकटा होय छलै हे बच्चा मे हमसब ओकर मूड़ी परका जे अथी होइ छलै तक तकर झक्का बनाक खाय टुस्सी हँ टुस्सी ई शब्द सब लोग बिसरल जाय छै आओर टुस्सी याद नहि पड़ि रहल छलै हँ हँ हँ हँ तऽ ओकरा नून मिरचाइ पीस कऽ लोक लऽ जाइ छलैए अथी टाइममे जाड़क टाइममे होइ छै ने ओसभ
हँ जार गहूँंम के बीच मे खेसारी भेल बादाम साग बादाम साग नहि बादाम साग ओकरा कनी पीछा खेसारी भेल झक्का लोक बनबै छेलै फेर अहाँके बथुआ साग तऽ लोक अपन रौदमे हमरा लगै सागो तोड़ लै छलए आर खाइतो छलै हँ रौ आ ओहि काल मे ओहि काल मे आसा मतलब मजे अबै छलैया लोक
अपन सभके पाबनि तिहार अथीसभ जे बनायल छै से ओहि दुआरे जेनाकि अं अं बगिया दिया कहले त पुसौठ बनायल छै जे पूस मास मे किया त ओ गरम होइ छै
त ओ सब जते छै जुड़ शीतल मे बसिया भात बड़ी भात
एक संझा मे ह एक संझा मे व्रत मे अच्छा भगवान विष्णुके व्रत करू तऽ एकटा अलगे महादेवके करू तऽ एकटा अलगे हँ अ संझा तऽ रंग बिरंग के खेनाइयो पिनाइ भेले रंग बिर खेनाइके स्वादो भेलै जाहि हिसाबसँ जे पाबनि तिहार भेलै
के सचार के तऽ
हुँ
वर्णन नहि हुए
तऽ अहाँ जे छै से अहाँके हम मतलब कहऽ चाहलहुँ जे आर कोनो आओर बता दैतहुँ खेनाई पिनाई हमरास लगैए जेना बिसरै छियै किछ किछ मतलब बुझियौ ने जे कत कतेक रास खेनाइ पिनाइ के छै अपना सबके तऽ
नहि हँ बहुत त आब लोक जतय रहतै अपन जे लोक सिखने अइ बच्चासभ ओकरा सिखैके कोशिश अ करतै तऽ किएक नहि सिखतै
हँ एकटा अन्तर भऽ गेलै लोक शहर बाहर रहऽ लगलखिन हेँ तऽ खेनाइ जे छै से आधुनिक लेकिन अखनो अखनो बहुत पूछ छै जे खाय छथिन त आहा जे खाइते देरी बजै छै तऽ अहाँ गामके याद आबि गेल आहा मैं हाथक याद आबि गेल ने एहन तरह के बात सुनबा मे तऽ लोककेँ तऽ आब ओ स्वाद बरकरार रखय लेलए लोकके माअ कि साउस ओ चीज शहरोमे पठा दैत छथिन कते रङ्गके सुविधासभ भऽ गेलैए आब पहाड़ कुम्हरौरी अदौरी सेहो सभ जाइत छै ने स्वाद लेल लोकके लोक अपन स्वादके बरकरार राखय चाहैत छथिन बिसरय नहि चाहैत छथिन ओ
हँ कादो मेन अप सब ओहिठाम बाढ़िक इलाका छलै ने पानिक के आओर छलैया तऽ ओहि दुआरे एकर सबके हमरा लगैय जे बनल हेतै एकटा अन्दाज लगबै छियै और देखियौ कतेक सुन्दर टाइम मे बरसात के टाइम में ईसभ चीज लोग बना लेलक बीड़िया
बाइर दुआरे हँ
शायद अन्दाज करै छै जे ओहि सब दुआरे बनल हेतै आब अ आलू कुम्रौरी भात
हँ हुँ हुँ भोज भोज देखियौ ने भोज कोनो महिनामे अपनासभ दिस होइए तऽ भांटा अदौरी बड़ी बड़ दालि भात ई तऽ जरूरी छैहे ईसभ अपना सब मे उत्कृष्टता भेले मिथिला के भोजन मे
तऽ कतहुसँ आउ नहि किछु अ घरमे बेसन नहि बड़ी बना लियौ
हँ हँ हँ लोक सब अथी बरसातके हिसाबसँ राखितो छलथि हेँ जे पानि बुनी हयत लत्ती पत्ती डुबि जेतै तऽ ड्राइ सुखायल चीजसभ रखैत छलै
ध्यान तऽ रखि तेँ छथिन जे
आब आब अहाँके आब देखियौ जे हर सब तरकारी जे छै से डेग डेग पर लोकके बिकाय लगलै या लेकिन
आ मुरही कचरी अपन सभके य जाड़मे गाँव सबमे पहिले तऽ आब ने पाइमे देै छै नै तऽ पहिले तऽ अथी ई कहल जाइ छलै शब्द बिसरै छियै बेच बेच बेच कहल जाइ छलै जे अनाज देलक तऽ तखन कोच सेहो बना कऽ ग अनै छेलै मुरही बाली सब हँ ओ ओकर सबके एकटा अलगे स्वाद
हँ कच खेत मे खेत मे धन कटनी के धन कटनी के टाइम मे धान दऽ देलक आर ओहि ठाम मुरही देलक कच देलक आ ऐं अपना सब एखन कहै छियै तेल फ्री ओहि टाइम ओते कम तेल मे एते स्वादिष्ट सब किछ नहि होइ छलै गैस तैस लोकके हँ
पहिले लोक मेहनत करै छलै ने आब ओतेक मेहनत वला काज लोक नहि करैत छै ताहि दुआरे ईसभ एतेक चीज बढ़ि रहल छै भोजन सुपाच्य सेहो होइत छलै आ जे कनिको तरल पका कऽ खाय छलै तऽ मेहनत करै छलैये लोक अपने हाथे सभटा काज केलक
कुटिया पिसिया ने भरि भरि दिन लोग लागल रहै छलै शुद्धता छलैया
करे छेले आब घरो के काजमे बहुत सारा मशीन आबि गेलैये तऽ से तहि सब दुआरे लोकके
तऽ शुद्धतामे आब तऽ हर चीजमे अहाँ कहब जे खेनाइके हर चीजमे खादके अथी छै तऽ लोक तेँ आइ काल्हि रंग बिरंग के अथीयो हुअ लगलैए
हँ लेकिन कोशिश लोक करै एखनो एहि सब चीज पर कियकि सबसँ पैघ कहल गेल छै ने जे पहला सुख निरोगी कायि तऽ पहिल जे छै से अपन स्वास्थ्यके ध्यान रखय लए एहि सब पर ध्यान देबाक
एकटा बात के गौर केलियै या खाद के दुआरे धीरे धीरे तरकारी सभके स्वादो विलुप्त भऽ रहल छै
हँ हमसभ तऽ खादेके जमानामे छियै ओतेक तऽ नहिये लेकिन तैयो कनिक मनिक तऽ छैहे हूंम्म पहिले गाम घर वाला स्वाद तऽ बाहर वलाा के मे नहिये अबै छै लेकिन आब बहुत किछु तऽ शुरू भेलैए ऑर्गेनिक चीजसभ शुरू कहलकै हँ आब एहिसभ चीज पर लोक कनि सचर भेलैए धियो पुता सब आब देखै छियै आओर अपन जेनरेशन के लोक सब बहुत किछ सब चीज के प्लस माइ नस होइ छै ने तऽ सब चीज के जे छै से अहाँके ई जे होइ छै जे नीको प्रभाव भेल
ओतेक नहि छै अपना सबके मिथिलाके खेनाइके तऽ हँ
ई बात तऽ छैहे मिथिलाके भोजन विशिष्ट भोजन
चलु